ओ गोर लागै छियै दीदी
खुश रहू दनदनायत रहू सुधा सुुहागन रहू फूल ब ती चूड़बती मूतबती
अहाँके शादी भऽ गेल छै तऽ की दूसरो के शादी भऽ गेल छै की
अहाँ अहाँ धीरे बाजू ने अहाँ धीरे बाजू ने पूरा दुनिया के सुनायब की
ह तऽ की करियैन आहूँ तऽ ओनाहिते
खान के मुँह मे स्पीकर सेटयै की
छै छै तऽ लेकिन की कहबइ
की भेल
नहि किछु बाजू ने कहैत रहियै कि अहाँके पास दू पैसा छै कि कुछो त
कते पैसा
यहि पचास सौ टा
कियै
हम ने कल्हे हमरा जाय के छै तऽ हमरा पैसा चेंज चाहिये तऽ हमरा ऑनलाइन छै तऽ ऑनलाइन तऽ नहि तऽ कॉलेज जेबै
अहाँ हमर सौ रूपया लेने रहलियै ने
तऽ अहाँके सए रुपैआ लेने रहियै तऽ चालीस रुपैआ ओकरा धयके रहै आज फेर बीस रुपैआ उधारी करि लेल तऽ साठि रुपैआ भऽ गेलै आ साठि रुपैआ देबै आ चालीस बचतै तऽ चालीस दऽ देबै ऑनलाइन हम मम्मीके नोट दऽ देलियै है सब्जी ले आओर कोमलदी हमरा ऑनलाइन भेज देने छै
हमरा बस नहि यै पैसा जो
तऽ दसो बीस टा नहि छै
हमरा हमरा पास चेंज एको गो रुपैआ नहि यै
तब ई केना भैत
हँ
तभी केना भैत
से अहाँ जानु हमरा तऽ नहि यै
तऽ कामे नहि भैत
नहि हमरा पास नहि यै रहत तऽ नहि दैत रहौ
हमरा लेकिन चाहि
मम्मी के पास नहि छै मम्मी से लऽ लेब
मम्मी तो हमरेसे आज अपने भीख माँगने छै तऽ ओकरा कि बढ़िआ ह आ जे तऽ हम देलियै सए रुपैआ तऽ ओ हमरा देलै ह ऑनलाइन सए रुपैआ तऽ दऽ देने छी
अच्छा अच्छा समझली
हँ
हमरा पर्समे पाँच रुपैया हैत
वे अहाँ तो की बात करै छी तऽ धुर जाउ पांच रुपया लऽ
अच्छा ओसभ छोड़ू अहाँके कटहल के सब्जी बनाबे ब य
छिय अहाँ एक खिस्सा कहानी हमेशा किया पूछै छियै हे
ह तऽ कोइ रेसिपी हमरा बताबू हमरा बनाबयके
तऽ किया अहाँके बनाबयके लूड़ नहि छै की
नहि नहि य
अच्छा तऽ अपनटा क्य नहि सोचे दियौ ने की बतायै अच्छा की बतैये अहाँके कहिे छियै बनाालिो अन्द के सब अणडा करी अंडा करै के लिए पहिले पाँच गो छओ गो जते अंडा मन ओ तऽ खरीी दलिो खरीद के ओ बाल दियऔ बाल के छील दियऔ नमक धऽ के अंडाे उबाल दियौ उबाल के छील दियौ आ छील
अच्छा हँ आगे
कढ़ाइ लियौ कढ़ाइमे तेल डालियौ हल्का हल्का फ्रा ओकरा लाल कर दियौ धऽके
ओकराबाद
निकाल दियऔ आ निकाल के के बाद एमे प्याज टमाटर मिर्ची धनिया पत्ता सब काट लियो आ लहसुन पीस लियोाद दूगो प्याज टमाटर लहसुन अथी मे धऽ के पीस देब लहसुन मे
हँ
अकद कढ़ाई मे प्याज डालम फेर तनिका भूज हम लाल भऽ जायइत टमाटर डालल मिर्चा ी डाल आ सबके खू भूजम भूजा के बाद ओकर बाद उसमे मसाला सब धोब पीस जो मसाला पीसने रहिय यहा लहसुन के पेस् उह धा दे ओहो के भूज के खुबे अच्छा से हल्दी मिर्ची नमक कश्मीरी मिर्च तऽ सब मसाला धऽ देब आक सबके लाल कर देम आ ग्रेवी जब एकदम लाल लाल एकदम नीक भऽ जायत तो में अंडा धो के आ तरंग का रस धो देम पानि पानी धऽ देमे एक ताम खोला द एकदम सुन सन्नी
अच्छा ह
तऽ अहाँके रेडी हो गेल अंडा बिरिया अंडा करी आ नीक से चावल बना लियौ खा लिौ
वाह वाह
अहाँ क की आबै छै
हमरा भैया भेजलकै हन कतेक आ तीन हजार रुपैआ एखन भेजलकै हँ
ह ओ कोन ओ भैया मकान मालिक
हँ हँ
जार किया भेजलै अहाँ तऽ चारा चान बाजल
छब्बीस आ बचलै छ सोलह सए कि सत्रह सए रुपैआ ने से भेज देत
सोलह सए सत्ररह कैआ के पसेमे
आँ
कले पड़सू ने
हँ कालल आइ थिंक भेज देतै
अच्छा
तऽ ठीके छै भेजे देैतियै ने थोड़ छै थोड़ी छै कि नहि भचत
हँ अभी भेज ले तऽ भेज
की
हँ आओर बताबू की करै छी
एखन नहि किछु करै छियै फोन चलाबैत छियै फोनमे हम किछु किछु करैत रहै छियै उएहसभ
वीडियो बनेलियै हह डाललियै
अच्छा त नीक क बललय
अहाँके की लगैया नहि बनल हैत
अच्छे बनलै य आओर ब क ताबू
पीना भऽ गेल है की
नहि अभी नहि भेल छै छै मटन बनल छै भै खेबै
नहि भेल एखन किया
ह अभी नहि खेने छियै खेबै तन करे
अच्छा तऽ कीसभ खेबै आइ आ की सब खेबै आइ
गेल छै आ जेना ते किछु किछु खेबै
हँ
दै छियै मटन खेबै आ चावल खेबै अहाँ की खेबै
आओर सब ठीक य
च हमर दोस छै हमर दोस्त च चन सुनिया ह की भऽ गेल छै हमर एगो दोस्त छै चुन चुन गेल छै पार्क घूमे
हँ
आबहुत चल गेल छै ओतय लए गेल छै अथी भेज बिरियानी बना कऽ
कट ग स्ट जा हेलो